पोइ - -
हां जी - -
हां जी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
कहिड़ा हालअथव तव्हांजा - - ह जी असां बि बढ़िया किथां त
छा था ॻाल्हयो हे आरती - -
किथां।
इटारसी हा ऐं तव्हां?
अच्छा। मां हिम मां खंडवा जो आहियां पर मां हिन महिल अमरावती घुमणु आयो आहियां नानाणा।
अच्छा छा नालो आहे तव्हांजो?
जी मुंहिंजो नालो चैतन रेवतानी आहे, तव्हां ॿुधायो?
तव्हां महक जो कज़िन आहियो छा?
जी, सुञाणो छा तव्हां मूंखे?
हा हा सुञाणे वरतम, हू रेवतानी आहे न हा। हा यादि अची वियो मूंखे, हा ॿुधाए पई न।
तंहा खे - -
हा हो तव्हांजो हुनन जो न ननिहाल जा आहे न सरनेम रेवतानी त मूंखे लॻे पियो।
इ वर्क जे बारे में तवांखेे कें ॿुधायो?
अड़े महकही ॿुधाई आहे मांखे।
अच्छा, सुठी ॻाल्हि आहे पर मां हेॾी दफ़ा आयो आहियां इटा - त न त दो म
न न, मां तव्हां मूंखे ॾिठो आहे मां पिछली दफ़ा- पोइ असां हिकु शादी में बि विया हुआ मुंहिंजी गाॾी ते महक अंई मां।
ह
याद आहे कुझु?
असां जो गल हो कल हुन जी शादी हुई।
हा हा हा लोकलनि जी, वई वारी। सिंधी न हुई छोकिरी हा-
हा न त की धर्मशाला मां। कोने में गाॾी बि शायद तव्हांजी हुयव प्लेजर।
हा हा मुंहिंजी मुंहिंजी गाड़ी हा हा प्लेजर जी।
त हुअ ई ता हलायो? ॿियो सभ ठीक आ। तंहाजी शादी थी व्यव?
हा हा शादी थी वई न।
कहिड़े शहर में?
इंदौर थी आ न।
अचछ इंदौर हु ते विया आहियस महक सां गॾु घुमण इंदौर में।
हा महक सां मां भंवर कुंव हुन सां मिली हुई।
अच्छा सुठी आहेाल न मूंखे लायो त आहे। त छा टीचर एजुकेट- कंदव न तव्हां टीचर आहियो न पढ़ाईंदा हुयोव।
हा पहिरियोें पहिरियोे पढ़ाईंदो न हू बि मुंहिंजी साथ हुई न - - हुननि जी प्राइमरी सेक्शन हु हुननि जो हा।
हा, हा असां जी
घणा टास्क थी विया तव्हांॼा?
चओ न मांॼी हिकु आईडीअ मां हिकु आई डी मां टास्क। हिक पूरा ख़तम थी विया आहिनि, मां ॿी आई डी मां थो कमु कयां हि मालय। हा, त बी आई डी मों मुंहिंजा सत टास्क थ्ये न‌ ता घट टोटल करयूं त मुंहिंॼा थटी सेव थीजंदश
अच्छा!
मां हिन एप मां ट्वेंट। मां ट्वेंटी टू हंड्रेॾ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अर्न कया आएन।
बढ़िया आहे, सुठो आहे, हा बढ़िया आहे।
तव्हां कयो तवं, अकाउंट में आया अथव कुझ पैसा?
अरे मुंहिंॼा मां माॼां बसि अठ सौ ई आयया न अञा ताईं।
ॿिया प्रोसेसिंग वग़ैरह में वेंदव न मतिलब अञा।
हा हाणे ताईं त नथो ॾेखा में थो हुन पोर्टल ते मां चेक त कयां थी ॾेली।
जीअं ई अपडेट थींदो, हो बि ॾेखारे वर्तो आ।
हम्म! ॿाकी मेम ॿुधाए पई कि हुनेखे, हुनेखे ॿि कें ॿुधायो आहे त मूंखे बि लॻे पियो कि कोई कॼिन हूंदो त हुने ई ॿुधाए हूंदईं हुनेखे बि
अ साईं, मां ई ॿुधायो मासि मतिलबु कोई ॿि सिंधी कम ईदो आ त मां हुनखें इंफॉर्म कंदो आहियांसि कि आयो थई। पो इंट्रेस्ट हुंदो तस सबु कंदी आहे उहा, पिछली बार न पई करे हिन बार इंट्रेस्ट अथसि त करे थी। सुठी ॻाल्हि आहे, मतलबु सिंधी हिकु ॿिए सां जुड़ॼनि था, ॻाल्हाइनि था, अर्निंग ती थिए।
हम्म इन्हीं बहाने सां। अर्निंग बि थिए थी ॻाल्हाइण बि थिए थो।
हा, पंहिंजा ख़र्च त कढी था सघूं न, एटलीस्ट।
हा, हीअ सुठी ॻाल्हि आहे। हीअ टास्क हले ई
हा! पर हिन
नथि ई टास्क खां न उअई टास्क न ठाईनि।
हिननि में
सां हल ताब
छा आहे हिने खां
मनपसंद
तवांजो बि, ही खाधो कहिड़ो तव? जीअं सिंधियुनि जा खाधा हूंदा आहिनि न कढ़ी चांवर
हा, हा, ख़बर आह। माखें हू ॾाढो वणंदो आहे, प्याज वारी ॿसर वारी कोकी
अच्छा! उहो त मूंखे बि मुंहिंॼ भाउ खे बि ॾाढी वणंदी तस
बेसण जी टिकिया उहा वारी सभु भाॼी ॿि वणंदी तस।
अच् तो बसरु पटाटा ठाया आहे न?
उअ रस उअं रसवारी थींदी आहे न बेसण जी टिकीअ जी भाॼी हूंदी आहे।
पूड़ बेसण ई टिक्की हा न
हा हा हा वई वई
हम् मुंहिंजे भाउ खे बि वठदी अथस मुंहिंजे भाउ खे बि वठदी अथसि। उहा वारी मुहिंजे भाई खे मूंखे उहा बि
हा
मूंखे ज्यादा वणंदी आह। बसर खां कारे मिर्च वारी खाधी हूंदव न तव्हां बि?
अच्छा उअ आहेरी हा हा असांजे हेॾे हेॾे ई आ मुंहिंजे सहुरा में न प्याज वारी हा प्याज वारी ठहींदी आहे मुंहिंजे साहुरा में
बसि साावरनि में उहा ई ठहंदी अथव
हा, प्याज वारी अंउ पेके में हू कारी मिर्च वारी।
अच्छा सुठी ॻाल्ह आ तव्हांजी पंज-पंज सौ अन में मिलेव ती। किथे? अच्छा तां पंहिंजे सर सावरे में उहा ई ठाहींदा आहियो, हा न।
प्याज वारी, उहो वारो असांजे घर में तॾहिं ठहंदी आहे जे असांखे न कुछ अ प खबर न थींदो आ कि छा ठाहयूं अॼु, कोई सब्जी भाॼी नथो पुॼे ठायण। त असां छा ए ॾही कोकी ठाहे वठंदा आहियूं।
जी तां सावरे में घणा ॼणा रवंदा आयो, तां पंहिंजे साावरनि में घणा ॼणा रवंदा आयो?
मंहांजे हेॾे सास आहे, मुंहिंजी ससु आहे, सओरो आहे ससु आहे सओरो आ। हसबैंड आहे, मां आयां। हम्म।
जी?
ससु सहुरो ऐं तहां और हसबैंड।
न हसबैंड, हा हा।
ससु सहुरो हसबैंड, हसबैंड और तव्हां -हसबैंड। राइट हा, ठीकु आ सुठी ॻाल आ। मतलब जॉइंट फैमिली मिली थव तहांखे। हम्म तहांसां ग मूंखे अ न, असां मिलियासीं मूंखे ॾाढो मजो आयो।
हा।
हम्म।
हा। कॾहिं वरी मौको मिलियो त वरी हलंदासीं घुमणु महक, मां और
हा हा बिल्कुल, ॿुधाए पई न मांखे, मुंहिंजे मामा जो पुट आहे।
हा सुठी ॻाल्हि आ।
तहां हाणे हुते गोआ बि वया हुआ छा?
न गोआ न मुंबई विया हुआसीं असां। मुंबई जुहू बीच वगैरह।
हा, बढ़िया आहे, बढ़िया प्लेस आहे। मुंबई।
मुंबई बढ़िया प्लेस आहे। उते भि बिचेस वग़ैरह आहेन। अह, गोवा में बीचेस् ही आहिन, हुते ब बीचेस् आहिन, अ
त हू मुंबई वणंदो आ।
हा, न- न इंदौर खे बि
मिनी, हा त माखे त उहो ई वणंदो आ। मुंबई जया, हुनखे का कोई रिप्लेस करे नथो, सघो आ। ऐं, इंदौर जे मांखे माण्हू त समझ में ई कान था अचन, हा मुंबई जा, इहे हिते इंदौर जा त माण्हू ई सम्झ में न ईंदा आहिन।
घट वध थो मज़ो अचे त तव्हांखे।
हम्म्।
मतिलब इंदौर में घटि वधि मज़ो थो अचे। मतिलबु पड़ोसीुनि सां न
न ज पड़ोसी त न पड़ोसी त सुठा आहिनि भई हुतां जा मतलब जेका हूंदा आहिनि न बियो, असांजे हुन मेंें बिरादरी जो आहे। असांजी
हा, अच्छा मारहूं नथा सम्झ में अचेव हा हिनमल त छा बासण ता मलो या।
बासण न, न।
क आवाज ई बासण।
न न थी वियो आहे? न मां दीदी डींह जो हू मलन।
छा ठातो तव्?
अॼु त मां हू, पनीर जी भुर्जी ठाहाई हुई।
अ बात हु अच्छा, न असांजो मतलब ॿाहिरि था वञूं, कुझु खाइण। मां नानाणे आयो आया न पंहिंजे घुमण। त मां ॿाहिर थो वञा खाइण। असां ॿाहिरि ता वञूं हा। अमरावती में आहे। तांवियो जो किथे तव? भ घण थो घणा थोरे थो लख रुपियो
कानपुर ॾाढो, कानपुर त ॾाढो दूर आहे न ईटारसी खां?
दूर, दूर, हा, हा ॾाढो परे आहे।
हा, हा सही। पोयां आवाज़ अचे थो। तव्हांखे पंहिंजी ननिहार में वेंदा रहंदा आहियो न तव्हां की न?
हाँ, हाणे त कम, कम थी वियो आहे। नाना, नानी त हापोइ कम थी वियो आ।
हा, मां हिते पंहिंजे नेनिहाल में अठन सालनक्षयखां पोइ आयो आहियां। जी मुंहिंजो ट्वेल्थ थी वियो आहे। हिन महिल मुंहिंजो बी बी ए जो फस्ट जी, बी- बी- ए जो फस्ट ईयर कंप्लीट थीियो आहे। हाणे सैकेंड ईयर में वियो आहियां। हि, महिल एक्ज़ाम ॾिना।
किथां ता कयो?
ह। इंदौर, इंदौर में ई हिनमेलिय त आयो मां इंदौर हिन महिल ई त मां इंदौर आयो हुयमि हिकु महीनो पहिरियों पीजी में पुरयो ऱवा। उते उज्जैन रोड ते।
न काथे।
उज्जैन रोॾ ख़ॿर थव सावरिया उज्जैन रोॾ?
हा- हा, ॿुधल आहे न।
ऑरर्बिंदो हॉस्पिटल आहे हिते साइॾ।
ऑरोबिंदो, असां त होॾे रहंदा आहियूं एअरप
अच्छा तव्हां एयरपोर्ट रोॾ ते ही रहंदा आहियो। उते मुंहिंजो कॉलेज उते ई थव एयरपोर्ट रोॾ ते ई पितृपर्वत विया हूंदव न ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल। के तरलो ऑक्सफर्ड हा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज। ॿुधी हूंदव।
हा हा, हीउ त मां ॾिठो आ अचण वञणु क कथे काथे बि वेंदा आहियूं त।
हा। उते ई आ मुंहिंजो ऑक्सफोर्ड ज़ाद न हा मतलब मुंहिंजो कॉलेज बि आँरबर्ॾ खां ॾाढो अॻियां आहे।